हेलो
हेलो
हाँ हँ हेलो की समाचार हँ फोन लागि गेल की समाचार रहैत छै
ठीक अय सब समाचार गा गाममे ततेक मेटकम होइ छलैय पहिने जे लेब बियाह मुनिया करैके वास्ते जन जन बोनिहार सबके आनि के आ ओकरा जे छै से जन बोनिहार सभके आबिकऽ जे छै आनि कऽ ओकरा जे छै से लेबिया मुनिया करबय पड़ैत छलैए माटिकममे जे छै से कादो तऽ आनि कऽ ओकरा माटिकेँ जे छै से सानि कऽ
माटि सनै छलै ओहिमे घासके जे होइ छै भूस्सी से मिला
भुस्सी दऽ कऽ ओकरा माटिकेँ कनि कमठानि कऽ कऽ ओकरा लेबै छलैए ओकर बाद लेबिया मुनिया भेलाके बाद दुलेब सेहो होइत छलैए गोबर लऽ कऽ तकर बाद फेर ओकर फेर छछाड़ल जाइ छलैए आ ओकर बाद घरमे जे चूल्हाके चूल्हा चकी लगैत छलै तऽ धियापुता बड्ड हँसैत छलाह हे आओर धियापुता जे हँसैत छलाहे तऽ चेतना सभकेँ हँसी लगै छलैए जे खूब जोरसँ हँसू चूल्हा पजारल जा रहल हइ तऽ चूल्हा
आ ओहि चूल्हापरक खेनाइ अलगे स्वाद होइत छै
ओकर स्वाद अलगे बड़ा विलक्षण स्वाद होइत छल आओर ओ ओकर लोक जे छै से एकटा अलगे आनन्द
आबऽके हँ आबक जे बने ये ई गैस चूल्हा तऽ ई पर बनि कऽ परक खेनाइ आ ओहि पढ़क खेनाइ
बहुत सुन्दर स्वादिष्ट आओर विलक्षण ह विलक्षण होइ छलैए भोजन आओर बहुत प्रशंसनीय होइ छलैए पहिलुका मिथिलाञ्चलमे
ह ओ खेनाइ पिनाय के स्वादे एकटा अलग ह
अलग होइ छलैए
एखन जे ई ईटा अथीवला घरमे रहै छी से ओ
हँ
लेबल वाला घर में जे माटिकवला घरमे जे रहै छलऽ से
ह ह ओकर आनन्द फूसक फूसक घर पर मे कोरो बाती बान्हल डोरी से बान्हल बानहल बन्हधन दऽ कऽ ओ बनेै छलियै जोन सब ब कलाकारी रहै छलैय आओर कलाकारी संग संग ओकर वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ सेहो बड़ा बढ़िआँ फीडबैक रहै छलै जेकि गर्मीके गर्मीके समयमे जे छै से
ओ सब समयमे सब सभ समैए बहुत नीक लगैत छलै जाड़मे ब्ड जाड़ नहि होइत तऽ गर्मीमे बड् गरम नहि हैत ओहि घरमे
हँ आ गर्मीके समयमे से ह तऽ वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ सेहो बहुत तार्किक रहै छलै ओ चीज आओर आब तऽ समय आबि गेलै जेकि आब तऽ लोक पक्काके मकान बने बनैहार भऽ गेला हे आर्थिक सम्पन्नताके कारणसे लोक ओकरा
आ
काज कऽ दै छै आओर नइ नीक मानै छै आओर
त आब ओ जे फूसक घर भेल तऽ आब बुझै छै जे गरीब आदमी के घर भेलाऽ
हँ आब आब जे छै से
ओइमे जे आनन्द छलैय से पका घरमे नहि छै आनन्द
नइ छै ओ आनन्द ओ भावना भावुकताापूर्ण रहै छलै जे बात छलै पहिने गाम गाममे होइ छै कोठावला घर फलाँ आदमीके छनि हुनकर कोथावला टोल छै से होइ छलैए आओर अधिकतर प्रतिशत यदि जोड़ल जाय तऽ पहिने फूसेके घर लोकके होइ छलैए आओर चारू कात गाछ वृक्ष लागल अछि हरिियालीके ठण्डा ठण्डा हवा के आनन्द लिअ
ओकर अलगे आनन्द छलैएा
हूं
तइमे आमक समयमे गाममे आमक समयमे ओ गाछ लग घर लग मे जे गाछ सब रहल तऽ अरियामे सब खा पीकेऽ ओइ आम गाछ्तरमे पड़ल रहल
हूं हूं
गछपक्कू खसलै सब बच्चासभ जे रहल तऽ ओसभ
ओकरा लोग गोपी सेहो कहै छलै जे गोपी वाला आम छै गोप पीआम रोहनी चढ़ल गोपी खसल बहुत तरह के होइ छै
बहुत तरहक रहै छै
आ ओगरवाह सभ रहै छला गा ओतय खवासके राखल जाइ छलै ओगरवाहके रूपमे आ ओ जे छै से रातिमे अपन ओगरवाही करै छल आ कहियो काल के धिया पुता तीने बजे भोर से जहां एको रती अथी जे काँ भेलै तऽ बस दौड़ल
फरिच भेले एकरत्ति बस ह एकरत्ति फड़िछ भेल बस
आमक समय के एकटा अलगे आनन्द
अलगे आनद रहै छलय या
मिथिलाञ्चलके धरोहर छै गाछी वृक्ष गाछ वृक्ष ईसभ एखनिओ छै आम आओर खानपान तऽ खैर मिथिलाञ्चलके बहुत जे छै से नामी प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध रहलैए आब तऽ धीरे धीरे आधुनिक समय
आब सभटा बदलैत जा रहल
बदलैत जाय, तथापि मिथिलांचलक जे मर्यादा छै ओकरा रक्षा करयके वास्ते हमेशा किछु नहि किछु पहिने सेहो होइत एलैए आओर से सभदिन होइत रहतै। पूर्णतः तऽ नइ खतम हेतै पूर्णतः तऽ नहि खतम हेतै मगर अंशतः
लेकिन इहो छै जँ एमहर ख खतम ओ भइयओ रहल छै त बहुत एहन बहुत गोटे एहन छथि जे ओकरा ओर फेरसँ ओकरा उठा रहल छथिन जगा रहल छथिन।
नियम रहलए जेकि जेकर कमी बेसी जे किछु विलुप्तावस्थामे जाय लगैत छै, ओकरा फेर चाहैत छी जे ओकर फेरसँ जीर्णोद्धार हो। समस मिथिलांचल के मिथिलांचल के प्रतियास सभके जागरूकता भेलैए आओर हयबाक चाही आओर ओनाहिओ पूरे दुनियाँ मे पूरे संसारमे मिथिलांचल मिथिलांचल जकाँ संस्कार खान पीन आचार विचार व्यवहार
इए तऽ कतहु नहि भेटत ओ मधुरता आनठाम नहि भेटत जे मिथिलांचल के छै एक चीज आन आन अन्तमे कतौ नहि भेटत
हँ मिथिलांचल के समाजमे अ तिथि देवो भवबाके परम्परा रहलैए शुरूसँ जे कोई अयलाह त हुनकर सँ आदर सम्मान होइन पूर्णरूपेण कतहु कोनो कमी नहि होइ, से पर बहुत ध्यान देल जाइत अछि। रखैत छलै लोक, एखनियो इर्द गिर्दक लोक देखैत छी जे कोइ जे आबैत छै तऽ के एलै हे, फलाना एलै हे, फलाना के ओतऽ एकटा पाहुन एलखिन हँ से तिलकोराके पात ई बढ़िया बढ़िया व्यंजन सभ जे जुड़ै छै से अखनियो सम्मानमे कोनो तरहके कमी न रहे छै। तथा तिलकोराके तरुआ। आलुक तरुआ माछ दही मधुर हँ घी कनि करकरा क देलका देलक अपन जे छै। आनन्दमय रहै छै। पूरा हँ हँ
आ
बहुत खुशीके बात छै। जेकि ईसभ आइ अपनासभके समाजमे एखन तक जे छै। से ईसब मेन्टेन छै। मिथिलांचलमे ओर ई धरोहर के रक्षा करबाक चाही ई बहुत मर्यादा छै। ई जे छै से तऽ संसारभरिमे एहन अछि। प्रसिद्ध छै। मिथिलांचलके जे ई
सह हइ सभके सभठामक अपन सभ मर्यादा छै हे लेकिन मिथिलांचलके एकटा अपन अलग तरहके छै
हू हू हू
ह
एहि दुआरे
अतिथि एल की अथी एल
के पहचान हं मि अपन समाजके लोक जहन कतहु ठार होइ छै तऽ कतो ने कतो ई झलक जाइ छै कि ओ मिथिलांच मिथिलांचलसँ अयलाह हें हुनकर व्यक्तिगत पहचान होइ छनि ओहिसँ
च दुआरेसँ बुझना जाइ छै सान सब
हूं हूं ताहि दुआरे
सेहो
मिथिलाके पहचान मिथिलाके सम्मान हमेशा रखबाक चाही करबाक चाही आओर जतय रही ओतय अपन मिथिलाके विकासके वास्ते प्रयत्नशील आदमीकेँ रहबाक चाही और एहिपर हमेशा पहल करबाक चाही जे केना हमर संस्कृतिक रक्षा हैत
हँ एकर प्रयास कर कऽ हमे हरदम करबैके
हमसभ हँ जहिमे पानिसँ हमरसभक प्रादुर्भाव भेल छै ठां हमर जे छै से बिलकुल हेबाक चाही रक्षा हेबाक चाही ओहि संस्कारके ओहि संस्कृतिके रक्षा हेबाक चाही ओहिमे कतहु कोनो कमी नहि हेबाक चाही
एकर सभक प ईसभ धरोहर भेलै ई सबके उपर होनाइ बहुत जरूरी छै किएकि तऽ बहुत चीज आब लुप्त भेल जा रहल छै जे चीज हरेक चीजमे बातो व्यवहारमे कि कोनो असियतसभ जे रहै छै उ उपयोग करैवला सब चीज ओहो सब कएटा चीज एहन छै जे आब विलुप्त भेल जाय
नहि विलुप्त त न नहि हेते आब धीरे धीरे ओकर जागृति हेते फेर पुनः प्रादुर्भाव हे
जागृति करैके लेल ओकरा प्रयास करऽ पड़तै तऽ फेर बहुत गोटे कइओ रहल छथि ओकरा जे ओर फेर ओ पूर्ण रूपमे आबि जाइ पहिलका जे पहिले के जे हिसाब किताबमे तकरो बहुत गोटे प्रयास करै छै
हँ हँ हमेशा प्रयत्नशील रहबाक चाही प्रयासमे कोनो कमी नहि हेबाक चाही आओर प्रयास कयलासँ कोनो चीज सम्भव भऽ पबै छै
प्रयासेसँ सभटा होइ छै प्रयास केनाइ छोड़ि देतै तहन तऽ किछु नहि भऽ सकै प्रयास करैत रहै ओहिसँ आगू बढ़ैत जेतै
हूं हूं हूं सही बात छै आब जे छै से गामे घरके आनन्द अलग छै लोक जाइए कनि दिनके वास्ते ओतुका एकटा अलग
गामक वातावरणके ओकर अलगे बात छै हमर जे गाम मे रहि आयल अछि ओकरा तऽ एखनओ छै जे गाम बहुत पसिन्द छै
बहुत पसिन्न छै बहुत पसिन्न छै